हेलो
हेलो
हँ नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
मित्र आय‌ हम आयज हमसभ नदी आर समुद्र विषय पर विस्तार गप करब कारण ई तो दुनू प्राकृतिक अमूल्य धरोहर अछि आ मानव जीवन लेल अत्यन्त आवश्यक मानल जाइत अछि मित्र
हँ मित्र नदी धरती के जीवन रेखा कहल जाइत अछि। कारण एकर स्वच्छ पानी खेत जंगल गाम शहर आ असंख्य जीव जन्तु के जीवन देबामे निरन्तर योगदान करैत अछि।
बिलकुल हमरा सदिखन लागैत अछि जे पहाड़सँ निकलक नदीक स्वच्छ जल जखन कल कल आवाज करैत बहैत अछि तखन प्राकृतिक सौध्यर्य आरो मनमोहक आ शान्ति पूर्ण भ जाइत अछि
समुद्र पृथ्वी सबसँ पैघ जलराशि अछि जाहिमे असंख्य प्रकारक माछ समुद्र जीव परवल आ अनगिनत प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रूपमे भेटैत अछि
बिलकुल तोरा की बुझाायइत अछि नदी आ समुद्र दुनू के महत्व अलग अलग होय त आ एक दूसराक गहरी सम्बन्ध राखैत अछि कारण अन्तमे अधिकांश नदी समुद्र जा मिलैत अछि
बिलकुल सही कहल जखन नदीे पीटे पानी समुद्रक खार पानी से मिलैत अछि तखन प्राकृतिक अद्रुत सन तुलन बनल रहैत अछि आ जलचक्र निरन्तर चलैत रहैत अछि
बिलकुल हम सुन ली छी जे समुद्रक कारण वातावरणक तापमान सन्तुलित रहैत अछि आ बहुतो क्षेत्रमें वर्षा होबामे सेहो समुद्रक महत्वपूर्ण योगदान रहैत अछि
हाँ समुद्रोसँ उठल बाष्प बादल बनैत छी आ फेर ओहि बदल सँ वर्षा नदी पोखरी झील आ भूमिगत जल फेर भरि जाइत अछि
बिलकुल नदी किनारेक हरियर खेत फलदार गाछ चिड़े चुन मुखी आ आहाँ लोकनिक जीवन देखलाक पर मन में प्रकृतिक प्रति आरो सम्मान उत्पन्न होइत अछि
समुद्री किनारा विशाल लहरी ठणंड हवा सुन्दर सूर्योदय आ सूर्यस्त देखला पर लागैत अछि जे प्रकृतिक के अपन सम्पूर्ण सूर्योदय के केही स्थान पर समेटने अछि
बिलकुल बिलकुल आइ काल्ह बहुत लोग नदी आ समुद्र में प्लास्टिक कचरा आ गंन्दगी फेकैत छी जाहिसँ जल प्रदूषण बढ़ैत अछि आ जीवन जीव जन्तु बहुत नुसखान पहुँचैत अछि
ई आदत अविलम्ब बदल पड़त कारण स्वच्छ बिना जल स्वस्थ जीवन कल्पना करब असम्भव अछि आ भविष्यक पीढ़ी सेहो संकट पड़ि सकैत अछि
बिलकुल विद्यालय परिवार आ समाज सभके मिलीे के लोकनिक बीच पर्यावरण संरक्षण जागरूकता फैलाबक चाही जाहि से सब आपन जिम्मेदारी बुझि सकथि
सरकारक प्रयासक सङ्ग सङ्ग आम नागरिक सेहो आवश्यक अछि कारण सब मिली के काज करते तखने वास्तविक परिवर्तन सम्भव सकत
बिलकुल हमरा घुमायक बहुत शौक अछि तैं अफसर भेटला पर हम कोशी गंगा संग प्रसिद्ध किनारक नदी घुमय अवश्य जाय चाहब
हमरो सेहो समुद्र देखबाक बहुत इच्छा अछि कारण विशाल लहरे के गर्जना सुनबाक अनुभव जीवन भरे मनमे बसल रहत
बिलकुल प्राकृतिक सम्पदा सम्मान करबाक प्रत्येक नागरिकके नैतिक कर्तव्य अछि कारण ई सम्पदा हमरा पूर्वजसँ भेटल धरोहर अछि
जी हम सब आवस सावधानी बरत तखन नदी आ समुद्र दोनो भविष्य्यक पीढ़ी के लेल स्वच्छ समुद्र आसुरक्षित रहि सकत
बिलकुल बच्चा सभ के सेहो बचपना सँ सिखायब चाही जे जल बरबाद नहि करत। नदी गन्दा नहि करल आ पर्यावरण प्रेम करत।
ई शिक्षा केवल किताब में नहि बल्कि। व्यवहार में उतराब आवश्य अछि छै। तखने समाज में वास्तविक परिवर्तन। देखबाक अवसर भेटत
बिलकुल बिलकुल प्राकृतिक बिना मानव जीवन अधूरा अछि। ते जल जंगल आ जीवनक रक्षा करब हमरा सभ के सर्वोच्च प्राथमिकता होयबाके चाही।
नदी आ समुद्र दोनो भगवानक अमूल्य उपहार अछि। एकर सम्मान करब आ संर्षण करब सभ। मनुखक के पवित्र जिम्मेदारी अछि।
बिल्कुल आइ तोहार संग ई विषयपर विस्तारित चर्चा कयल हमरा बहुत। नव जानकारी भेटल आ पर्यावरण महत्व ओर स्पष्ट रूपसँ बुझायल।
हमरा सेहो ई विश्वास अछि जे एहन चर्चा। लोकोकन की सोच बदल सकैत अछि। आ समाजमे सकारात्मक परिवर्तन। अनियमित सायत बनि सकैत छी।
बिलकुल अब हमरा सभ ई संङकल्प ली जे नदी समुद्र आ सम्पूर्ण प्राकृतिक रक्षा करब। दोसर लोकके सेहो प्रेरित करब आ सदिखन। स्वच्छ पर्यावरण बनायब योगदान देब।
काली हम एकटा सुन्दर। नदी के किनार गेल रही जते स्वच्छ पानी। हरियर गाछ वृक्ष आ ठंडा हवा देखी के मन बहुत प्रसन्न गेल।
बिलकुल ई सुनै के बहुत नीक लागल कारण नदीक प्राकृतिक सौध्य। मनुष्यके मानसिक शान्ति दैत अछि। आ प्राकृतिक सँ जोड़ी राखैत अछि।
हम सोचैत रही। आ जे पृथ्वी पर नदी नहैर रहैत ऐय। खेती पशुपालन पीबाक पानी आ मनुष्य जीवन बहुत कठिन जायत।
बिलकुल सही कहलउ नदी सभ गाँव घोर खेती खलिहान आ जंगल के जीवन दैत अछि। तहि लेल ओकर संरक्षण करब बहुत आवश्यक अछि।
समुद्रक विशालता देखि के लोको आश्चर्य चकित। जाइत छथिन कारण एकर अनन्त कतय अछि। ई सहज रूपसँ देखबा संभाव नहि होइत अछि
बिल्कुल समुद्र में असंख्यक प्रकारक माछ कछुवा डॉल्फिन। व्येल अन्य समुद्री जीव रहे छै जे प्राकृतिक अद्भुत विविधताक उदाहरण अछि।
हमे सुने छी जे समुद्र गहरी में एखनो बहुत रहस्यमय छिपल अछि जाहि में सम्पूर्ण जानकारी वैज्ञानिक सभके सेहो नहि अछि।
बिल्कुल हँ समुद्रो पर निरन्तर अधू अनुसन्धान चलि रहल अछि ताकि समुद्री जीवन खनि सम्पदा आब पर्यावरणक बारेमे नव नव जानकारी भेटै सकैय
नदी आ समुद्र दोनो स्वच्छता बनने खराब राखब हम सबक नैथिक जिम्मेदारी अछि कारन जल बिना जीवन संम्भव नै होयत अछि
बिल्कुल जें लोक प्लास्टि रासायनिक पदार्थ आ कचरा नदी मे फेकबाक बाद कऽ देत तऽ बहुत पैघ परिवर्तन देखबाक अवसर भेटत
विद्यालय मे बच्चा सबके जल संरक्षक शिक्षा देल जाय तखन बच्चा सब पर्यावरण प्रति जिम्मेदारी विकसि सकैत अिछ
बिल्कुल परिवारक प्रत्येक सदस्य सेहो जल बच बरसक पानि जमा कैल आन नदी के गंन्दा नहि कैएल आदत अपनायब चाही
नदी किनार बसल गाम मे लोक सब खेती करैत छथि आ नदी की पानी से अपन जीवन यापन सफलता पूर्वक करैत छथि
बिल्कुल समुद्र किना -किनारा लोक माछ पकड़ाब व्यवसाय करैत छथि जाहिंस हुनकर परिवार चलैत अछि आ देशक अर्थव्यवस्थामे योगदान होइत अछि
हामरा प्राकृतिकी बीच समय बितायब बहुत पसंन्दित अछि कारण जहि सँ मन शान्ति रहैत अछि आ शरीर मे नव ऊर्जा आबैत अछि
बिल्कुल छुट्टीक समय जे परिवार संग नदी आ समुद्र घूमब जाय तऽ यादगार अनुभव जीवन भरि मनमे बसल रहत
प्राकृतिक सम्पदा केवल वर्तमान पीढ़ी के नहि बल्कि आबै बला पीढ़ी के सेहो अधिकार अछि ते एकर रक्षा जरूरी अछि
बिल्कुल जँ हमसब जिम्मेदारीसँ व्यवहर करब तऽ भविष्यमे स बस नदी आ निर्माण समुद्र देखबाक सौभाग्य सबके भेटत
हँ हमसब जिम्मेदारी स व्यवहार करब भविष्यमे स्वच्छ नदी आ निर्मल
ह
समुद्र देखबाक सौभाग्य सबेट भेटल अछी
बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण लेल प्रत्येक वर्षा वृक्षरोपण स्वच्छता अभियान आ जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन होयबाक चाही
एहि प्रकारक अभियान मे युवा सब विद्या विद्यार्थीक सबक आम नागरिक के सबके उत्साह सब लेबाका चाही
बिल्कुल प्राकृतिक रक्षा करब केवल सकारात्मक कर्तव्य नहि बल्कि प्रत्येक नागरिक सम्मान जमेदारी अछि।
जे प्रत्येक व्यक्ति अपन छोट छोट योगदान देैत पर्यावरण संरक्षक लक्ष्य आवश्य पूरा सकत
बिल्कुल मित्र आइ तोहर संग नदी आ समुद्र पर चर्चा कयल हमरा बहुत प्रेरणा भेटैत आ बहुत नव बात शिखयके अवसर भेटल
हमरा विश्वास अछि जे एहन ज्ञानपूर्ण बातचीत लोकसभ प्राकृतिक महत्व बुझैत आ ओकर संरक्षण लेल प्रेरित होयत
बिल्कुल चल मित्र आइ हम दुनू संकल्प ली जे नदी समुद्र जल आ सम्पूर्ण प्राकृतिक रक्षा करबा अन्य लोकके सेहो एहि दिशामे जागरूत करत
मित्र नदी आ समुद्र दोनो प्राकृतिक अनमोल उपहार छथि जकरा बिना पृथ्वीपर जीवन कल्पना करब कठिन अछि।
बिल्कुल नदी खेत खलिहान के पानी दैत अछि। आ समुद्र सम्पूर्ण पृथ्वीक जल चक्र के सन्तुलित राखैत अछि।
जखन हम नदीक किनार घूमे जाइत छी तखन स्वच्छ हवा हरियर वातावरण। आ बहैते पानी के आवाज मन के बहुत शान्ति दैत अछि।
बिल्कुल समुद्रक विशाल लहरी अथवा गहराइ आ सुन्दर दृश्य देखला पर प्राकृतिक। महानताक अनुभव होइत अछि।
मुदा आइ काल्हि लोक सब नदी आ समुद्र मे प्लास्टिक आ कचड़ा फेेकी के पर्यावरण बहुत नुकसान पहुँचा रहल अछि।
यदि हमसभ मिली स्वच्छता रखब। तऽ नदी आ समुद्र दुनू आनेवाला पीढ़ी